जय झूले केड़ो हाल आ तहां जो?
ठीक आहियां तव्हां ठीक आहियो?
हा मां ठीक आहियां मूंखे तहां सां हिक कम हो? अं मूंखे न हा भगत कंवरराम साहिब आहिन न पंहिंजा संत थया आहिन जेका उ्हनि जे हा उ्हनि जे बाबते तहांखां ॼाण वठणी हुई की भगत छा थींदो आहे? किथे उह भॻत विझंदा हुआ? भगत जी माना छा आहे हुन जे बाबत तां मूंखे तफ़सील सां ॿुधाए ता सघो भेण?
हा मां कोशिश कयां ती जेतरो मूंखे अचे मां ओतरो ॿुधायां ती।
हा -हा भेण ज़रूर ॿुधायो मां लिखां ती नोट ती कयां जी- जी।
हा जेके भगवत कंवरराम जी हुआ हुनन जे पिता जो नालो हुयो तारा चंद
जी
हा
ॿयो?
ऐं हुनन जी जेकी माता हुई हुनन जो नालो हुयो तीरथा बाई।
अच्छा अच्छा।
अंउं भॻति कंवरराम जेके हुया हुननि जे गुरू हुया साईं सतरामदास।
अच्छा
हा उहे हा कमु कंदा हुया उन्हनि जी मां उन्हनि खे कोहर ठाहे ॾींदी हुई अंउं कोहर विकणींदा हुया, तव्हां ॿुधो हूंदो न हू कोसा कोहर खणीं आ
हलियो भाग खुलिया साईं कंवरराम जा जी जी
घटि पैसनि में ई भरे- भरे माण्हुनि खे कोहर ॾींदा हुया।
अच्छा -अच्छा हो लिखयल, वीह पैसे में पन तो भरे। पनो वीह पैसे तॾहिं वैल्यू हुंदी, हौका हलियो राम नाम जा। ॾींदो हलियो राम नाम जा, जी जी जी
ठहिया वॾा थी करे, अंउं लोली ॾींदा हुया, ॿारनि खे लोली ॾियारण वारा हुया। अंउं तव्हां उहो बि किस्सो ॿुधो हूंदो जंहिंमें हिकड़ी माता जो पुट्रु गुज़ारे वयो हुयो त उन्हनि लोली ॾई करे उन्हनि खे जियारो कयो वरी
हा, जीअरो कयो ऐं पहिरीं हुनखे, इह्यो मुअल ॿार ई थमायो हुनजी माणहस हुनखे खे ऐं भॻत कंवरराम जी ॾिसो, केतिरी संतनि जी पावर, मुअल खे जीअरो करे रखियंऊं।
हा त हुन माई पंहिंजे मुअल पुट खे लोली ॾियारण वारी आई। त उहो भॻत कंवराम जो इम्तिहान वठणं वारी हुई उहा। उहा ॾिसण, ॾिसे पई हा, कि भई इह्यो भॻति सच्चो आ की ना हे। त उन्हन चयो की भॻति कंवरराम हत्यारो आ, मुंजे पुट्र खे हिन मारे छॾियंईं। त हुननि वरी भॻवान खे अरदास कई, त भॻवानु हुनजे मुअलु पुट्र खे बि जीअरो कयंईं।
अच्छा -अच्छा हा त ॾिसो संत तनि जी परीक्षा वठंण वारा बि माण्हूं आहिनि।
हूं हूं बिल्कुल उहो ई आहे न
हम्म
ईयं, हा हा ॿुधायां थी। जेके हा हा भॻत कंवरराम हुया हुआ, उहो जरवारनि नाले जेको ॻोठु हुयो न, हुननि में उन्हनि जो जनमु थियो हुयो। अंउं इह्यो जेको ॻोठु हुयो न उहो सखर ज़िले में हुयो। अंउं भगत साहब जेके हुआ हुन जी आवाज़ मिठी अंउं मधुर मतलबु सुठी सुठी आवाज़ हुई, अंउं उहे तव्हां ॾिठो हूंदो हुननि जी तस्वीर जेका आहे, पेरनि में छेर पाए नचंदा हुया।
हा हा, छेर ऐं घुघरूं ॿई हुआ, घुघरूं हुआ न या छेर हुई?
छेर चवंदा हुया हुन महिल न, जंहिंमें हो घुंघरू लॻियल हूंदा हुया।
अच्छा अच्छा
हा घुंघरू लॻियल उहो हिकु जीअं हूंदी हुई उहा छेर हूंदी हुई। अउं उहो सिंध जे ॻोठ ॻोठन ऐं शहरन में भॻत विझंदा हुया। उनन जी जेका वाणी हुई मधुर हुई। हुनन में कशिश भी वधीक हुई। त हुनन जी जेका वाणी हुई, हुन सां मोहित थी करे परां परां माण्हू ईंदा हुया। उनन जी भॻत ॾिसण ऐं ॿुधण लाए।
हूं हूं
उहे सजी सजी राति मधुर वाणी में उनन जी भॻत हा हुया मतलब एतरा मशहूर थी विया हुया संत कंवरराम
जी जी
हा अऊं तांखे ख़बर आ, भगत कंवरराम साहिब हुया उहे भगतन मां मिलियल जेको पेसो हूंदो हुयो न जेका हा उहे गोर चाढ़ींदा हुया उहे पाण न खणंदा हुया कॾी भी हा जे उ मिलियल पैसो हुयो, उहो जेके ज़रूरतमंद हुआ घुरजाउन ऐं ज़रूरत वंद हुया उनन सभनिन खे ॾेई करे अऊं उनन जी शेवा कंदा हुया
अरे वाह
हा हाणे मां तवां खे ॿुधायो न उहो पंहिंजे घर जो गुजारो कीअं कंदा हुया पो पंहिंजे घर जे गुजारण लाए उ कोहर विकणीं ईंदा हुया उहे महान संत हुया अऊं उनन खे तव्हां ख़बर की अहिड़े महान संत खे बि जेके हुया ओ माण्हू फिरके परस्त माण्हू हुया, उनन गोली जो शिकार बणायो छोकी अ हा जेके भ भगत कंवरराम हुया उहे कोशिश कन ॿिया की जेके हिंदू अऊं मुसलमान आहिन उहे एकता सां रहिन पाण में झगड़ो न करन विणन न
हुं
त उहे जेके माण्हू हुया उहे न चाहींदा हुया की इन जी आवाज़ सां उन जे कोशिश सां हिंदू ऐं मुसलमान हिक थी वञे छोकी ॿिया माण्हू जेके हुया उहो पंहिंजो मतलब बि हुन सां सिद्ध कंदा हुया न परस कंदा हुया
हा हा
हिन लाए
अच्छा
हा हा हा हुनन भॻत क कंवरराम जे जिन भाई अ भगत कंवरराम खे गोली मारी हुई न उहे टेशन ते वञन पिया त उनन भगत कंवरराम खां आशीर्वाद वरतो की अजु मुंहिंजी आश पूरी थी वेंदी भगत साहिब अजु मुंहिंजी आश पूरी थी वेंदी त भॻत कंवर राम खे ख़बर हुयो की इहो आयो लआ अऊं मूंखे मारण लाए आयो आ पो भी उनन हुनन खे आशीर्वाद ॾिनो की वञो तवां जी मुराद पूरी थी वेंदी अऊं भगत कंवरराम हुनखे आशीर्वाद ॾिनो त। ट्रेन में जॾहिं उहे वेठा त खिड़की जे पासे ई वेठा। छोकी हुननि हुन खे आशीर्वाद ॾिनो हुयो।
हा। जान ई जान, थींदा आहिनि संत उननि। की अॻुवाट ही ख़बर हूंदी आहे की हुननि सां छा थियण वारो आहे।
हा। बिल्कुल न
त इननि जो त डोह कुझ बि कोन हो हे त सारा ग़रीबनि जी मदद कंदा हुआ ऐं भगत बि जंदा हुआ। त बि माण्हू ॾिसो दुश्मनी कंदा आहिनि। म बेफ़िज़ूल में सुठनि माण्हुनि खे न छॾींदा आहिनि
हा। त सुठनि माण्हुनि खे मारण लाइ छोकी किना माण्हू हुया न उह पंहिंजो मतिलबु निकारींदा हुया न माण्हुनि खे विड़ाए करे हुन मअल् उहे। चवंदा हु की इहे जड़ो करनि। झगड़ो कंदा त हुननि जो स्वार्थ सिद्ध थींदो हुयो। हुनमा ऐं अगरि उहए ऐक उत सां रहनि त हुननि जो कम न हलंदो न हुन सा।
हा उहोई, उहोई थी चावा न की सुठााई जो। माहौल माण्हू सठंदा कोननि।
बिल्कुलु, बिल्कुलु, ईअ आहे न।
पोइ हुननि जो, चालाणो थी वियो संत साहिब जो।
हा। उ उन्हनि न भॻत कंवरराम मथां जीअं गोलियूं हलाय त गोलियूं। जीअं भगति साहब खेे लॻियूं त उ्हनि जे मुख मां हेराम निकितो। ॻोली लॻण सां हा आख़िरी वक़्त में। ऐं। उन्हनि जी जोति जोति में समाइजी वेई।
अच्छा?
पाण ॼाण ई ॼाण हुया हुननि खे त ख़बर पहिजी वई हुई की इहो माण्हू मूंखे मारण आयो आ। बारिड़ो हुयो हा।
अच्छा। त भॻत असां छा के चवंदा आहियूं? ही लोकनाच आहे छा हर सिंध जो?
जी?
भॻत लोकनाच आहे। न लोक नृत्य सिंधियुनि जो?
लोक नृत्य भगत हा। हा। भगत आहे सिंधियुनि जो। हो जीअ हो पाए करे। चोको ऐं इहो छेड़ पाए करे पोइ नचंदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आह हाणे बि त वक़्तु आहे न।
उनमें उ। स्टोरी आखाणी ॿुधाइण जो तरीक़ो आहे। नची करे लोक। कथा ॿुधाईंदा आहिनि भॻत में।
हा। कथा ॿुधाईंदा आहिनि ऐं गुरूअनि जी वाणी बि ॿुधाईंदा आहिनि। लवी भगत बि आहिनि। त उहे बि ईंदा आहिनि ॾाढो सुठो प्रोग्राम कंदा आहिनि। ऐं। विच, विच में माण्हुनि खे खिलाईंदा बि आहिनि सुठो सुठो प्रोग्राम करे।
हा। हा। मूं मतिलब। लाइव त न बसि इहो ॿार जेका पफॉम कंदा आहिनि उहो ई ॾिठो आहे। बाक़ी टीवीअ ते ॾिठो आहे विच, विच में। ॻाए करे विच में आखाणी ॿुधाईंदा आहिनि लोक कथा ॿुधाईंदा आहिनि अहिड़ो ई वस। ॼाणे पर प्रोपर मूं ॾिठो कोन्हे ख़बर
भॻत न ॾिठो आ तव्हां?
टी वी ते या उते डांस ॾिठो आ। कोसा कुंवर खणी। ॿार या वॾा परफॉम कंदा आहिन या लोली ॾींदा आहिन। विच- विच में जेका रिकॉर्डिड वर्जन आहे उ ख़ाली ॿुधो आ लाइव ॾिसणो आहे जेको स्टेज ते परफॉम कंदॾ
स्टेज ते पब्लिक में जीअं कार्यक्रम थींदा आहिन न पग पब्लिक में बि असांजा कन्हैया भॻत आहिन लवी भगत आहिन। अनिल भॻत आहिन टे भॻत आहिन।
के एल भॻत कन्हैया भॻत उन लाइ था चओ?
हा- हा अऊं लवि भगत अऊं अनिल भगत।
त इहे कंदा आहिन किथे कॾहिं कंदा आहिन?
कंदा आहिन हाणे चालीहे साहिब में बि ईंदा झूलेलालेलाल जो चालीहो साहिब आहिन। हिनन जा सुठा प्रोग्राम थींदा आहिन जेको मतलब चालीहो हुयो नं मतलब पिछली दफ़ा हुनमें इत ेरु नगर वारो जेको मंदिर आहे हिनमें आया हुया लवी भगत ॾाढो सुठो प्रोग्राम कयनि हां।
त कलाक खन लॻंदो आहे हिकिड़े भॻत जे प्रोग्राम में।
हा कलाक ॾेढ कलाक लॻंदो आहे ऐं मतलब एतिरी ख़लक कोई ॾिसण वारी जाम ॾाढो सुठो प्रोग्राम डिमांड वधीक हाणे बिं भॻत जी।
हां मूंखे ॿारनि सूदो ॾिसणो आहे अची करे छाकाणि त म ॿुधो चङो आहे टीवीअ ते यूट्यूब ते कुछ कुछ जल्कियूं ॾिठियूं आहिन बट लाइव ॾिस ॾिसण जो शौक़ आहे।
न इहे भगत त आहिन हुनखां सवाइ जेके प्रोग्राम थींदा आहिन हुनॾ अशोक विहार में बिं संत आयो या प्रोग्राम हुयो न पो भॻत ठही करे आयो हुयो हिकिड़ो माण्हू। पो उहो मथे ते टोकरी खणी। करे उहो ई कोसा कोहर खणी आयो वारो गानो उननि
हां बस इयो गीत त ॾिठो आहे माण्हू मुमूमन इहो ई कंदा आहिन या पोइ न लेया लख ते बेड़ो थी। पार मुंहिंज जो आहे आधार मुंहिंजो इहो ॿुधो ई
हाणे भॻत थींदा न त मां तव्हांखे ज़रूर ॿुधाईंदंम ज़रूर अचिजो।
हा मूंखे उहोई हिकिड़ो लाइव ॾिसां उह मतलब उहो शौक़ आहे की पंहिंजे ॾिसण जो। ऐं हिन खां पोइ तांखे छेॼ ऐं झूमिर जे बाबत बि ॼाण हूंदी।
हां- हां बिल्कुल भगत केथ जाण हूंदी आ सुठी।
अच्छा त दा न तमामु सुठी ॼाण आ। हण लख थोॾा वरी तां खां ॿीहर बि कुझु पुछंदम? ॿुधाएजो नओके जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।